द
हेलो।
की हाल समाचार या।
ठीक छीय, अहाँ काॅ।
हँ अपनो नीकें या।
अपनो नीकें येँ, हमरा सोचलियै अहाँ भूल गेलियै हमरा बिसेर गेलियै।
त हय।
तैं सब सॅ सोचलियै फोन कर ले छियै।
अपनों आदमी के लोक भुलै छैय। अओंऽ आय बड़ा ले हँ, आय लेकिन बड़ा भोरे -भोरे याद करलियै।
हँ सोझलियै जे अहाँ कहाँ रहै छियै जें हमरा याद नहि करें छी। किया, तेँ से।
कहाँ अभी तऽ इहें बाद डूटीए आओर सब फुुरसत नहि मिलैया, एतना धूप नेए पडै है पड़ल, राति में पानी पड़ल, आ दिन भरि प्रचंड धूप रहल।
हँ उ बात तऽ सही बोललियै है, अहाँ सबके धान छौ पानी पड़लैया अहिना।
हँ रातिओं पानि पड़ल या।
ओ हमरा दिस नहि परै छै।
हँ रातिओ पानी पड़ल ये, तकर बाद अखनियों मौसम करिटा ठन्डापन ये।
अ हम्मर इहाँ तऽ नहि पड़ले।
आओर इहै ठन्डा गरम सेँ घर में सब बीमार भय गेलैया, पी क सब कियाक उ खातिर परेशान छियै, बुचि लेब ओ बाबू तब जें छैय सें एक टम फिवर भेल। कनिऔं केँ हम्मर फिभर भऽ गेल तब।
तब त बड़ी दिक्कत बला बात छलै नैए।
हुं तब। बुझू नें जे के अथी नहि करैबला रहय। चाय बनाय के दैय बला कोइ नहि। बझलौ, तबके। आँ--सभ तँ जें छै, दवाइ उवाइ लाबि कऽ देलै छियै। अँ ए जे छै ना सेटरिजीन आओर पारासिटामोल।
ओऽ नहि -नहि ठीक करलियैये। और सब बाजू, और चाय पानी भऽ गेलै अहाँकेँ।
हँ -हँ अभी उठलियै। तब, सभे चाय और पीलियै। अहाँके की सब भऽ रहल ये, हुँ
हमर किछो नहि भऽ रहल अछि, अभी बैठल छियै।
ओंऽ।
बस बैसल छियै हम, की बोललियै अहाँ।
चाय और नहि भेल।
नहि एखन तऽ नहि भेल छै, अहाँके भेल छै ने।
हँ हमर तऽ चाय आय भऽ गेल अब तऽ एक घण्टा आधा घण्टा मेँ ड्युटियों निकलब। कनिटा जलखै और भेटितयऽ।
ओ ननू यार सब ठीक छलै।
अहां, नुनू आर तऽ सब ठीक छैय। हां, गर्मियो छुट्टी जाय वाल ये त सब नुनु और इसकुल तैयारी मे ये एकाध दिनमे।
हां।
त स जे
कि मतलब नुनु के तबियत अखैन केहन छै?
हँ, अभी तऽ ठीक ये नुनु के तबियत। हँ।
हां, अहाँके ने पानि नै पड़ैये।
नहि हमरा दिस पानि नै परैये, बड गरमी छलै इमहर त।
हां।
एकदम उमस करै छै, पूरा एकदम गर्मी छै।
सुनै छियै पद्मी यै, ई गर्मीमे बहुत परेशानी छै।
बड गरमी छै, बड गर्मी, गर्मी ठंडा गरम के कारण तबियत सबके खराब भ जाइ छै। हमरो होइ छै गला उला दरद। करै छै, खोटे न पाबे छियै हम।
गला दर्द करैये तऽ अथि किया ने खाइ छी खाउ ने बहुत अ फाइन के एन्टीबायोटिक ये।
कहले हमर मालिक रहे कल हम खेलियै कल त आराम भए गेल हे।
हां।
अब देखतै छलियै अभी तऽ नै अभी चाय पानी भरि छै।
एजिथरो माएसीन खाउ और राति मे जे या एगो सेटरीजिन टेबलेट आबे या ओ एलर्जिकल वला तऽ ओ खाइयौ ओना एलर्जिकल बला होत त ओ निकेल जायत आर सेटरीजीन से। एजिथरोमाइसीन भी बड़ा बहुत अच्छा काम करै ये। ठीक भए जाएत, कोनो दिकत नै होत।
और सब। कहू की सब बनतै, नस्ता बनि गेलै अहाँके।
हाँ पराठा-भुजिया बनल या। अच्छा ई कहलौ उ अहाँके एकटा भाय के लड़ का जे रहा। ओ सुनाय आर नै दे रहे तऽ ओकर की डॉक्टर कहलक जे गेल रहाए देखबै लाए?
अभी तो भाई के बेटा कऽ ऑपरेशन बोले छै। करबै करते तब की करतै। देखु नऽ भाईजी तऽ हमर बड्ड परेशान छलै।
आँआँ बच
ओपरेश, हाँ बच्चा भेले त परेशान छलै बहुत। कनु-से पूछे छै, कनु से पूछे छै, कनु से पूछे छै।
ओ सेबे वाजिबे नै हात एक दा भी। ऐतना परेशानी में परल छी।
से पता होयत हमर मालिके से त पूछे छै।
हाँ।
तऽ ओतना बड परेशान छै सबगोटा घरमे। एकेटा नऽ बाबू छै दूसरा होएत नै नऽ तैए खातिर।
हँ, छै जे बच्चा नहि कोनो नहि बोलैय तऽ ओकरा बड़ा दिक्कत भए जाइ छै ने भ
बड नहि सुनय नहि छै, बोलै नहि छै, तऽ परेशान छले। ढ़ाइ साल के भै गेलै हिना तीन तीसरा साल मे घुसे छै, तै से सब परेशान छै ऑपरेशन बोललके डॉक्टर देखी कि करै
ओकरो ऑपरेशन मे तऽ ढेरी टाका लागे या ने
बड टका लगत ओ बड टका लगत। कहां स करतै, कि करतै? ओहि खातिर से ओकरा दिमाग काम नहि करै छै। माय बाप कितना दिन? जब तक माइ बाप जिन्दा छै, तबे तक ने ओकर बाद? भाय भैयारी आजकल होइ छै ककरो आजकल दुनिया मे कोई केकरो नहि होइ छै हम इतने बात जानै छियै। रुपआ छै तऽ सब पूछै छै, रुपैआ नहि छै तऽ कोइ नहि पूछै छै।
न बात ते सही बात कह रहल छी अहाँ क आज काइल के दुनिया
ने ईसब बात
हँ अं अए कलके दुनियामे कोइ ककरो नहि।
चीज बुझल छै। हमर उमर ओतऽ नहि भए गेलै, लेकिन तैयो हमर ईसभ चीज
हमर साथ होइ रहल छै, तऽ हम जान रहल छियै।
चलू सब भगवान तऽ मर्जी यऽ, बुझलियै? जे आदमी परिश्रम करैए ने ओकरा ट फल जरूर मिलत।
ओही बात सोचै छियै, हमर मालिक यही कहै छथिन तऽ हम यही बात सोच छियै, कि नहि आज नहि तऽ कल आज नहि तऽ कल पर की करब।
जे भगवानके आहाँ जे भगवानके बहुत करीबी रहैया ने तऽ ओकर भगवान कनिटा जादा परीक्षा लै रहै।
केते परीक्षा दिऔ भाईजी यौ।
वेएह सब ठीक भए जायत सब। चिन्ता करे
आओर सब आहा सब बाजू अहाँ, अहाँ की सब करै छियै घुम लेल बच्चा सब कनेक लैग गेलीए कही।
नैय अभी कहाँ लाग गेल छै अभी तऽ ए देखियौ ने मलेमासके लाग के सब चीज बरा अथी मे भए गेल ये। मलेमास खतम भेल कि सभके लागे या कि फर्स्टे मे सब शादी बियाह कैर दे तभी जाने छियै इतना परेशान।
बहुत शादी छै। अहाँ के घरमे भी छैे शादी?
हँ एगो भतीजा के सादी रहे ओ भाय के। काइल्हे। आब जे ये कि एकटा बहिन के शादी ये, उ ये आ काइल अपना शादी ये ओकरो।
अब वहां सब में जे छो एते दूर ने शादी करले ये। जे बुझू ना कि जानै छियै गेल रहौ। तऽ ओकर तिलकमे बाप रे बाप पोने चैर सौ स किलोमीटर जानाय ह। आ बहुत दूर औरंगाबाद बुलिए चैरसो सत्तर किलोमीटर रह
उतेक दूर छलै
अे बुझू जे मोटा मोटी न साढ़े नसो हजार किलोमीटर जे रहै डाउन भए गेल पैर आऔर जानै छियै, पूरा फूल फूलि गेल रहे सबके।
एतना परेशानी कि मत पूछू।
ओते गर्मी में जाय
आ ओ गर्मीमे बहुत परेशानी रहै। वास
आब जहाँ लिखल रहै छै ने रिश्ता ओहे भेए जाइ छै। हम अह
हँ नै - नै इ बात तऽ इ बात तऽ छेबे करे सब उपरवला के जे छै से बनाइ छै।
छै न वही होइ छै। इ मानल वाला गप छै, हमरा हमु अहा कुछो ने करले छी, भाग्य विधाता के लिखल छै।
हँ से बात तऽ छेबे करै।
ए त दूबर खाके चलू नीक से सब कुछ होय, और की चाहि।
ह चलू आओर सब बतबू आओर सब बढ़ियां एहे न
हँ सबकुछ नीके छै
हँ अहांके मालिक और सब बढ़ियां ये नीक ये ने सब बच्ची उच्ची सब
हँ हॅं
ह चलू ठीक छै तब जे छै ने हम अहाँके बादमे फोन करब।
अहों के बाल बच्चा ठीक छत।